हेलो
फोने कटि गेल छलए हँ
ह आवाज नहि आबि रहल पर अहाँ के नीक से हेलो हँ आब ल कनि मनी हँ आबैया तहन कहियौ की सब करै छी फोने कटि गेल छलए
हँ तऽ हम कहे छलहुं कृष्ण भगवान दीया हुनका लऽ के गेलखिन से आह के कमला गंगा नदी जे छै से उ ओकर हुनका गोर लगे ले उफान भए गेलै पूरा
हँ
तहन ओ भगवान कह ह आब की करथिन आ हुनका ऊपर पानि भेलेल जाइ छलनि ह तहन ओ अपन प्यार बढ़ा देलखिन सभटा पानि नीचा मे चलि गेलै तहन जा कऽ हुनका फेर दऽ एलखिन आ दुर्गा जी तखन कहलखिन जे आब तोहर अथी करै वाला आबि गेल छौ तऽ नारायण जे छथिन हुनकर अलजी गजब गजब के लीलासभ भेल छनि
हँ
हँ हम सभ जे एकटा कृष्णा वाला देखै छियै
ह
ओहिमें एकटा बच्चा छलेया ओ की केलक अपन प कृष्ण भगवान जे रहै छलखिन ओ शालिग्रामे के खा लेलक
हँ
शालीग्राम के छथिन से अहाँ केे बुझहल अय
हँ जे भगवान के जगह पूजा होय छनि
नहि नहि ओ तुलसी माताके छथिन पति परमेश्वर
ओ
जहिआ देखबै देवउठान एकादसी हेत तहियए हुनका हुनका से बियाह भेल छलनि
हँ तै दुआरे तुलसी तै दुआरे तुलसी जी के पूरा सजायल जाइत अछि ओहि दिन
हँ ओहि दिन हुनकर विवाह भेल छनि बाहर सब मे देखबै एतऽ गाम घर मे तऽ लोक नहि करै छै
बाहर सभ मे बहुत अथी होय छै
बाहर सभ मे देखबै जे ततेक सुन्दर से साड़ी ताड़ी पहिरा देत लहठी तहठी पहिरा देत बड सुंदर लगैत रहै छै वृदाावन में देखे वाला रहो छै हम सब जे गेल रही
हँ
से ततेक नीक लागे देख में गोवर्धन पर्वत के नीचा में खूब भस सब ओकर परिक्रमा केलहु आ जत कृष्ण भगवान माखन खाकऽ छीचलै छलखिन हँ ओतऽ जे छीचलबै एखनोहु अहाँ जेबै ओतऽ
तऽ ओ अहाँ के ओहिठाम देखऽ लागत अहाँ के जे छिचले छै लोको अउते जे खेलै छलखिन जगह पर
हँ
आ मोर सब जे सुंदर लगे छै से की कहू नच चैत रहत भोरक
ओतय अथी बनायल रहै छै कि असलीमे छै
असली मे मोर छै
ओ
असलीमे मोड़ सब जे देखबे हम तऽ पहिले बेर देखने रहियै से हमरा बड्ड सुंदर लागल गाछ सब पर बैसल रहत आ पपर के फैला लेत आ तखन आना आना डांस करत किया तऽ ओकरा पानि पड़ैत छै तऽ ओ डान्स करैत छै
हँ
तऽ ओ जखने ने कनिया हमसभ गेल रहे तऽ पानि पड़ले रहै
हँ हेलो हेलो हेलो हेलो
टल सब बड
आवाज नहि आबि रहल अखन टावरमे आउ ने अहाँ टावर में आउ ने अहाँ आवाज नहि आबि रहल ह
कतअ गेललियै
आवाज नहि आबि रहल यै टावर मे आउ ने कनि
हँ हँ आब आवाज जाइयै
नहि कर करा कऽ कनि आवाज आबि रहल अइ
ऐ
करकरा क आवाज आबि रहल अ
आब ठीक भेलै
हँ आब ठीक भेल
हँ
तन हँ
जे ओतऽ अहाँके एक ठाम हम जाय ले मोन लगले रहि गेल नहि गेलो
कतअ
अहाँके प्रेम मदिर जे अइ हम ओतऽ नहि जा पयलहुँ किया तऽ हमरा लेट भऽ गेल छलए आ रौद ततेक होइ छलैयए जे ओहि रौद मे अहाँके हमरा गेले नहि भेल
हँ
ताहि दुआरे आब देखियौ दोसर बेर की करै छथिन राधा रानी
हँ
कृपा करथिन तहने हेतै
वृन्दावन जे गेल रहिय तऽ ओ जंगल सब बाँटे गेल छलै ने
जंगल में अहाँ के लागत जेनाकि भगवान के वास छ ततेक नीक अहाँके गाछ सब जे देखबै तऽ हयत कि जे गाछ मे राधा कृष्ण छथिन
ओ
हँ कहियो अहूँके मौका लागत त वृन्दावन से घुमिये आयब
हँ जायब एक बेेर भगवान आब राधा रानी आओर कृष्ण भगवान के जेया अथी हेतनि तहिये ने
हँ से तऽ छैहे लेकिन ओहिठाम जे जेबै तऽ अहाँके अबयके मोन नै हैत
अ ओतय तऽ रहियो नहि ने सकैत छी जे अहाँके आबैय ओके मोन जे नहि हयत तऽ तऽ आं रहियओ नहि सकै छी हमरा जाय के मोन होइया प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर में बहुत नीक लगैत रहै छै हेलो अवाज नहि आबि रहल अइ
ए
आवाज नहि आबि रहल छलै
आय आब अबैया
हँ आबैया कतय चलि जाइत छियै
हम कहा कतौ अहीं तऽ घूमैत रहै छी
हा हम य बैसाल छी एखन
तहन अहाँ माला बनेलियै ने भगवान ले पूजा मे
नहि आब जाइ छियै हम नहााक आयब ने ताहिके बाद हम माला ताला बनायब
हँ तऽ की सब होइ छै से बता दि अहाँके हम
की की
माला बना लेब दूभि तोड़ि लेब फेर तुलसी के माला बना लेब
हू
तकर बाद से अहाँ के फूल के माला बना लेब दूभि तोरि लेब आ तुलसी पातो तोरि लेब
हँ तुलसी पात त हमरा अंगना मे होय या ने ते आब दोसर ठाम स जाय छी मह आनैले तोरिके
किया तऽ हिनकर जे भगवानके जे अथी पूजा होय छनि से बिना तुलसी पात के अधूरा मानल जाय छै ओ नहियो अहाँ प्रसाद सब पर देबै
हँ ताहि दुआरे जाय छियै ओतऽ काकि मा के अंगना से लऽ क तोड़ि कऽ अनबै तै के बाद ओकर माला सब बनेबै तहिके बाद ओ परसादी सबमे देबै
हँ सबस आहां के तकर बाद मे ओ ब ओरिया लेब अक्षत भऽ गेल जौ भऽ गेल तिल भऽ गेल
हँ
कूश भऽ गेल ईसभ चीज ओरिया कऽ राखब पूजा कालमे ईसभ चीजमे बड्ड ताका हेरी हुअ लगै छै
हँ
हँ तहि दुआरे
चलू तहन तऽ आइ गीत नादसभ गेबे करबै
हँ
सभसँ पहिले भगवती के गीत हेतनि दूटा हनुमान जी के गीत सब अबै या
हँ एकटा तऽ आबै छले पर आब जखन हेतै तखन यादके देख कऽ गाबि देबै
तऽ लोक सब आब ओतेक पूजो पाठ नहि ने करै छनि भगवान के के जे कतहु होइतो नहि ने रहै छै जल्दी जे याद रह तै पाबनि तिहार सब अहाँके
आब तऽ सुनैत छैियै जे भगवान आब काल्हि से सुइतो रहता काल्हि तऽ एकादासी छै तऽ भगवान आब सुति रहलथिन ताहि दुआरे सोचलहुँ जे पूजा कऽ ली
हँ आ नहि आब लोकसभ मानबो नहि करैत छै मलेमास छलैए ओहिमे तऽ पूजा पाठ हेबे करै छलनि भगवानके
हँ
हँ कते आदमी करै छै कते आदमी अहाँके सोचत जे नहि करब एखन उठलाके बादे करब
अहाँ करैत छलहुँ हेँ कि नहि
एं हमरा अहाँके अपने घरमे शालीग्राम छथिन सभ दिने पूजा होय छै
हँ
ह देव उठाउन जे होइया भगवान उठे छथि से हमरा अपने अंगना मे उठै छथि
ओ
हँ ईसब चीज होय छै तहन तऽ आइ प्रसादमे आमो रहत केरो रहत
हँ जे फल सब होइ छै पाँच छओ रंग के ओ सब रहत
आ पाँच छ रंग के देख खियौ ने अहाँ ततेक नीक समय मे पूजा कऽ रहल छियनि भगवान के जे आम सेहो प्रसाद मे भऽ जायत
ह हँ आम भऽ जायत केरा भऽ जायत सेब भऽ जायत अथी भऽ जायत अंगूर भऽ जायत फेर अथी भऽ जायत लताम भऽ जायत बहुत भऽ जेतै
हँ
हँ पाँच छओ रङ्गके तऽ भए जाइ छै सन्तरा भऽ गेल हँ
चलू तहन तऽ आब ओरियान पाती हेतै
हँ आब हेतै आब जाइ छी नहा
जा सबमें लगा देबे गीत नाद सत्य नारायण भगवान के गीत सब
हँ
बिसरलो गीतसभ अहाँके याद आबि जायत
ओ
हँ आ मेघो लागल अछि की
ऐ
समय केहन अइ
समय तऽ नीक अछि आइ रौद नहि उगलए आइ भगवान नीक कयने छथि जे एखन मेघ टाइप के कनि लागल अछि भगवान के आइ कहै छियनि जे आइ पानि नहि दियौ
अच्छा तहन तऽ हय ठीक अ समय भगवान प्रसन्न छथिन तकर मतलब
हँ
तहन बढ़िआँ बात छै आब काजो करयमे नीक लागत ओना लोक पसीना पसीना भेल रहै छै
हँ
तऽ अहाँ व्रत कयने छी तऽ मंन्दिर जायब पूजा कर
हँ आइ देखे छिय मम्मी के कहबनि चलू आइ मंदिर तऽ आई भगवान के पूजा कऽ कऽ आयब आइ मन्दिरो जायब अहूँ जायब
पानि लगिते पानि लगिते छै रोड पर
बहुत पानि लागल छै बुझियौ जे अथी ठेहुन तक आबि जायत एते पानि लागल छै हमर सब के गाम में जे बुझबे आ ओतय से जे गधआार दिस जेबै तऽ बुझियौ जे होइत रहै छै की देखियौ पइनो पड़ऽ लगलै हमरा सब दिस
अच्छा झिसिया लागल कोनो नहि शुद्ध कऽ देलथि भगवान अङ्गना के
हँ
नइ
बु सुनियौ ने हमसभ जे जाइ छियै तऽ बुझियौ जे गाड़ी मोटरसाइकिल या टेम्पू सब चलैत रहे छै त मोटरसाइकल के दुनू चक्का होया दुनू डूब जाय छै आ टें्पू सब के आ सीट तक पानि आबि जाय छै
अखन दिल्ली सब मे बड्ड पानि होइ छै अहाँके दिल्ली पुलिस सब सबटा अलर्ट क देलकै या घरे से काज करू आ बाहर नहि जाउ हँ तऽ अहाँके बुझल अइ भगवानके पूजामे एकटा बड्ड सुन्दर गीत छनि स सखी हे चलियौ पूजा देखऽ शालीग्रामके सत्यनारायण भगवान के ई अबैय
हँ ई तऽ कनि मनी याद अछि
नहि याद रहत तऽ मोबाइलमे बजा कऽ लिख लेब
हँ
ह हमसभ पहिले अहाँके अथी मे फुल्लोरी मे जे जइये से बटगबनी गबैत किया तऽ बटगबनी के मतलब बुझे छिय ने एकटा बटगमनी छै पिया मोर बालक हम तरूनी गे
हँ
बटगबनी भेल तखन सब कजरी भेल अखन लोग सावन मे कजरी गबै छै
कजरी की होइ छै सावनमे जे होइ छै उएह
हँ एखन अहाँके झूला तुला जतेक लोक झूलत अखन राधा कृष्ण झूला झुलै छथिन सावन मे हम तऽ पहिले हुनका झूला पर हमरो घर मे छलथि एकटा लड्डू गोपाल
हँ हमसभ देखियौ झूला बनााके रखने छी आब सावन आबे छै तऽ आब ओहिमे कान्हा जी के लड्डू गो पारके बैसा देबनि आ हुनका झुलेबनि ह
तऽ ई झूलेबाक छै सावन भरि सावन अहाँ झुलबियौ ने भगवान के
हँ
हँ आब हम एकटा हुनका एक टा लहरियरका ड्रेस सिबनि सावनमे पहिरबै लए किय तऽ सावन मे हरियर चूड़ी हरियर ड्रेस हरियर ई सब के बड महत्व रहै छै
हँ
ह महादेवक महिना छै ने
हमहुँ कान्हा जी ले एकटा हरियरका सीने छियनि आऔर दूटा मंगेबै हरियरका
अच्छा अहाँ सीने अहाँके कपड़ा सिबऽ अबैया
हँ आबे या पर ओहेन डिजाइन सब वाला नहि आबै य साधारण वाला सब आबे या
कोनो नहि अहाँ साधारणो सीदेबै तऽ ओ डिजेनगरे भऽ जेतै भगवान सभमे स्वीकार करै छथिन
ह
हँ से होइ छै